ठीक छी। आहाँ बहिन के की-
हमरो ठीके छैय तब खाना पीना भऽ गएल?
हँ हमरा तऽ खाना पीना भऽ गेल आहाँ के खाना पीना भऽ गेल।
हँ खाना पीना तऽ भइये गेल छैय। तब आहाँ के की खाना सब भेल हेँ?
हूँ हम कहेली तऽ हमरा कने उएहे। चावल आ आलू आ सूखरी गोभी के सब्जी बनल हँ।
अच्छा सूखरी गोभी के केना होय छै सूखरी गोभी।
आहाँ की कैहली?
केना लागै छै सुखरी गोभी के सब्जी?
हमरा तऽ ओतऽ नै नीक लागै छै लेकिन तैइका मइका नीक लागेला। आ आहाँ के कैसन लागेला?
हमरा कनि नै सुखै छै लेकिन खेने छीयै। ठीके लागेै छै।
हूँ आ आहाँ कनि कथि- कथि खाना मे बनल बा?
ओ कने ओहे आय। चावल दाल घिउरा के सब्जी-
तब आहाँके घिउरा के सब्जी- कैसन लागेेला?
आ नीके लागेै छै रोटी के जड़े अच्छा लागेै छै।
हूँ ई तऽ बात आहाँ बिल्कुल सही कैहली हमरो- घिउ आ रोटी घिउ रोटी के साथ घिउरा के सब्जी। बड़ नीक लागेला आर आहाँके लौका के सब्जी कैसन लागेला?
कथि के सब्जी?
लौका के सब्जी-
हमरा नै निक लगै छै जे हम कहली कि हमरा ओ- ते नऽ हरा साग सब्जी नै नीक लागेै छै।
हँ इहे बात सहिेये छै हमरो हरा सब्जी उतना- नै नीक लागेला
आँ हमर भाय सब गेलेै ये अभी अंडा ले के एले या। ऑम्लेट बनाबे लागी। लेकिन हमरा अभी मन नै करेै छै खाय के- एय चलते हम अपन अंडा नै भुजवैली ह।
आहाँके अमलेट बनाबे आबे ला?
हँ हमरा तऽ आबेै छै आमलेट बनावे।
यहाॅं तइ के रेसिपी बतेब हमरा नइ आबे ले बनावे।
अहाँके नई आबै छै बनाब, बनाबे मे कथी अ-इ- अहाँके मम्मी नयि सिखाबै छै की बनाबेके आमलेट?
सिखाबै छै बनावल, खाली कहे लैं की अहाँ खाना ना बनावैली खाना बनाइके केना सी खाली सिखेब तबे ने सीखब
हँ से तऽ अहाँ सहीये बात केलियै लेकिन अहाँके मम्मियो अपना जगह ठीके छै। लेमबि ए-ए-
आ
अहाँके मम्मी आ-पना जगह ठीके छथिन। आ खुदे से सीखब तब न आइ बनावे। अ-अ-ओ- को दोसर कोनो हाथ पकड़ के थोड़ी सिखा देत अहाँके।
बाद अहाँ सहिये कहै छिये, लेकिन हम बनेव खनवा त एक बार ना बनेली मन, दो बार नी मना मन कमछे कम तसरका बार तऽ नीमन बनी, हम तऽ कभी- कभी बनाव ली त के एके बेर मे बेकार हो जा लालि तऽ हमरा मम्मी मार माल के ठीक -क- देबवला।
हँ ई बात त छै त हम कहैली अंडा के त पहिले की करब की- ओये मे प्याज काट के आ हरा मिर्चा काटके आब त हिनका सब मे नमक छीटके फेरसे तैरिका सुनि गोल मरिच - - बूक के हमरा रेख देब। फेर अंडा फोड़ के राख दियोन उसप गोल -गोल घुमा देयोन। फिर तेरह सुनी तेलो के आ उसको अथि कर देम- - त ह जायाइ अमलेट बनि जाइ।
अच्छा मने कि अहाँ कहयली किओ गिलास लैके बाद ओहिमे एगो अंडा रा घोर बै फोड़के रखि देबै एकरा- - ओकरा बाद ओहिमे एगो प्याज काटि कऽ रख देबै एक बा- -
तैका सुने जय वन्डतै - -
हरा मिर्ची काटिक रख देबैके बाद- - आ गोल मरीच अहाँ कहयली त गोल मरीच कहियो ने येइ।
हँ, मरीज बुके हल्का सा- -
तऽ बड़ नीक छै तऽ हम अहाँ - के रेसिपी से बनाके देखब।
हँ, बहुत टेस्टी लागैत छै, अहाँ बना कऽ तऽ देखब। उंगली चाटैत रहहि जाब। अहाँके हम कहली कि अहाँके आबे छै कि मीट बनाबे मटन- -
खाने बनाबै नहि आबै हे मटन ।
जा अहाँके खाने बनाबे नहि आबै छै, बड़ मजाक करे छियै अह- -
हम जब नहि करैत छियै, हमरे सही मे खाना बनाबे नहि आवै ला।
अहाँ तऽ ओ दिन केेले रहली कि हम त सब चीज बना ली। भी मायगी उगी सब- -
किछो बना लेबली खाना में - -
मैगी नहि बनाबै छीय अहाँ बोलली नहि रहली।
हँ, मैगी तऽ हम बना लेबी पासतो बना लेबी।
मैगी बनाबे आबै छै अहाँ के, हम तऽ खैले छली। अहाँ बुलैले छलि हमरा तऽ हम तऽ खएलै छली। बड नीक लागल अहाँ के हाथ के मैगी की कहु। अहाँ के तऽ रेसपी हमही बतैले छी मैगी के ना।
अहाँ कब
आ
अहाँ कब बतैली रेसिपी हम ते खुदे से बनैलै रहली।
हम नै बतैले रहलियै अहाँ से पु अहाँ पुछनै ने रहलियै अहाँ के याद नै छै की।
हां अहाँ बतैले रहली एक दिन। याद आ गेल, याद आ गेल।
हां हम तऽ अहाँके फोन करैत रहली ने तऽ अहाँ के फोनबे नै लगैत रहलक। तब अहाँ तऽ हमरा भुलियै गेल छी कहियो फोनो-उनो नै करै छी अहाँ तऽ।
नै ऐसन बात नै छै, बड़ काम हो गेला। बीजी रहली दिन भर ऊपर से ग गर्मीयो तो एतना बा कि
हां तऽ क हां। सुनियौ तऽ अहाँ, अहाँ तऽ कहै छी कि हमरा तऽ खाना बना नै आबै छै। तऽ अहाँ दिन भर बिजी कता रहै छी। सुते मे, फोन चलाबे मे बिजी रहै छी अहाँ।
फोन चलाबे तऽ नहिये, कियाकि मने फोन नै मिलै ला। हां लेकिन अगर कह हम तऽ हमरा सुते मे बड़ आनन्द आबैला, हम तऽ दिन भैर सुतले रहेली।
अच्छा। और सब बतैयो हाल-समाचार की छै अहाँ के आम खाय छी।
हां हम तऽ आम ठुस-ठुस खाय छी। अहाँ आम नै खाय छी।
हमु खाय छी, खायते छी ई नै या की कहु हम तऽ के रहली कहले गाछी मे आ आ आ चढ़ैलक हमर बहिन सब। आ झुलेलक ने ते एते मीठ मालदो आम गिरलक। हां जे खाय ली तऽ बहुत नीक लागल लेकिन की कहु गाछी मे तऽ मच्छर सब काट-काट के पूरा हाथ चकता फुला देला रहे। अच्छा।
हां बिलकुल सहिये कहली, हमुओ हमरो पास गाछी बा हमु गा छी मे जाय रहेली, हमुओ कभी गाछी मे गेल रहली तऽ पेड़ पे चहड़ कऽ झुलैली तब ढेर सारा आम गिरल। आ गाछी मे बैठ के खयली आ हमरो गाछी मे ना बड़ जगल बा, अयला ने बड़ मच्छर काटेला।
हां। हां से तऽ बात छै। हम पहिले बच्चा रहली, हम पहिले बच्चा रहली ना तो सोचे रहली कथी। की खूब बारिश होएत आ एगो बाइक वाला घर ओपे पूरा ज्ंगल मे जेयतीऽ आ ओ घर में सब चीज के सुविधा रहैय छोटिये चुके आ हम ती, और गाड़ी चलाब हम ऐस सपना देखैत रहली पहिले।
ह तब तऽ कहू हम तब के खाना में की की निक लागेला?
हँ, हँ-
हम कहैली कि, अहाँके खनवा में काऽका नीक लागैलऽ?
हम जे कैली ने तऽ हम ड्रामा नय करैय छी हम तऽ सब चीज खा लैऽ छी। कुछो बनैऽत हम सभ खा लेहब, हम ई न कहब कि हँ हमरा ई नय नीक लागै छै हम नय खा सकै छी। हमर तऽ मम्मी जे बनावे छै ने हम सब खा लै छियै।
हमरा कनि तऽ ह मम्मी बनाबै लए खाना लेकिन हरा सब्जी अगर बनाबै, तऽ हम नय खली, हमरा तऽ कहू खानामे तऽ कचौड़ी, मटर पनीर के सब्जी, अमलेट छोलाके सब्जी, इहे सभ बड़ऽ नीक लागैलऽ।
हँ से तऽ अहां के लीह हमरो छोला के सब्जी बड़ नीक लागै छै। आ भूजा के जरे, छोला खैब तऽ बड नीक लागैऽ। ठीक छै, हम जाइ छी च तनि काम हमरा याद आगल त कनि प्यासो लाग गेल बा हम जाइ छी, अहाँ के ने हम तैका देर में फोन करब। अहाँ फोन अपने पास रखब, ठीक छै ने?
हं ठीक छै, दुबारामे कॉल करिहऽ जरूर
ठीक छै।